हँ, कैसन छै।
ठीक छै, हालचाल।
ओ, हमर सभ ठीके छौ।
हँ, हमरो सभ ठीक। बाल बुतरू सभ ठीक?
हँ, सभ बढ़िया छै।
हँ, अभी की हो रहलै?
सभ ठीके-ठाक, पूरा बारिश आ मौसम छौ, कही घूमल जा रहल छ कि ने?
कहाँ जइयए घुम लऽ बरसात के मौसममे। बरसातक मौसममे कतऽ घुमऽ जाय? अच्छा तऽ लगै छै, मुदा बरसातमे कहाँ घुमऽ लेल जेतै?
हमे तऽ सोचलियै हल कि वृन्दा बन जेबै हँ तऽ ट्रेनो मे बड़ी भीड़ आर चलै छै एकदमसँ
ओ हँ ई बात तऽ छै
ह जी एतऽ नन भीत हँ सोचलियै हन लेकिन देखौ कहिया जाइ छथिन रिजर्वेशनो कटैला पर आजकल हूंम्म आजकल ओह ने होइ छै रिजर्वेशन हँ तब उठबे नहि ओ होजार
हँ ऐसे होबे करै छै काहेकि एतने भीड़े चलै छै बड्ड भीड़ चलै छै इहे होबे करै छै हमेर तो अबरी बार आबे रहियै अपन घरे से गाँव से जे बैठल रहे हमर रिजर्वेशन रहय जे आदमी बैठ गेल रहे कै कि कहाँ जाय हम नहि उठेंगे कि कोइ फायदा नहि होलो रिजर्वेशन पर कराबै से कहलि व सरकारे हो गेल रिजर्वेशनो करै ल
आ ओतने भीड़ो चलैत छै एकदमसँ
हँ रहबे करै छी ह
गाड़ी रगाड़ी पहिले बहुत कम भीड़ आर चले रहै आदमी घुमे आ बच्चा बुतरु के लेयो के जाय मे न बोलै छै सब खोजतौ खिड़कीए वला सीट खोजतौ आ सब खोजबो करतौ खिड़कीए वला सीट
हँ लेकन बुतरुक तऽ अच्छा लगे छै खिड़कीे तर बैठे मे देखे मे बनै छै
कहान लगतौ सब त कहाना लगतौ भीड़ देती एकदम बहुत भीड़ चलै छै
हँ बच्चा बुतुरुके बुझै नै ने आबै छै खिड़की तऽ खिड़की तर बड़ा आदमी लोग बैठे छै ने फोन छिना गेलो ई हो गेलो किछ ने किछ सुनबे करै छियै ऐसे ही
एक सीट पर रहत सात गो आठ गो बैठल एकदम
कहबै तनि घसकन तनि घसकन घसकइए दै छै सकाइए देबे करै छै आदमी कहाँ जीते आदमी बैठबे करते आदमी सबक तऽ जाइए के छै क ची बोले ह आदमी के लड़ते
पहिल आर तऽ लेडीज क कर तू उठियो जाय रहे आब उठे छै थोड़ी बैठले रहतौ एकदम नहि हटतौ की महिला सबके बैठे चीऐ से ओ नहि
आब किछु नहि समझै छै आदमी बच्चो आर के देखते देखते कोइे कोइ बैठा ले छै ओहो नहि बैठाबै छै
बचबो आर आजकल गोदीमे नहि बैठे लै चाहै छै
युग जमाना खराब छै हँ बच्चो के सबके अपन बुझे ल आबै छै सब अपन समझ क त खरे रबो तरबल नहि बैठे हो कथी करिय तऽ खाना पीना भए गेलो
हूंम्म
ओ
हँ होर वह सोचलियो पुछियो कही घुमे नहि जैबही के कहीँ घूमैयो ल नहिए जाइ छियै तऽ सोचलियै हन
हूंम्म
बगल मे पड़ोसी छै ओकरा कहलियै हँ
चलि जइहे दुनू मिल करके जै चलि जइहें घूम ले
हूंम्म
आजकल लेकिन पहाड़ी इलाकामे नहि जाइके छै लेकिन देखै छियै जहाँ तहाँ से देखै छियै फूटि पानी आइ गेलै तऽ ई हो गेलै देखते रहै छियै बरसात मौसम सही मे कही नहि जाइ पहाड़ी इलाका मे नहि जायके चाही
ह पूजे पाठ कसत पज रिजरवशन ओ त त रिजरवशनमे तऽ खर्च लि जाइ छै ने सु
हँ तऽ खर्चो होलो बैठ ओे भी बढ़ियाँ नहि मिलतौ सब कुछ सब कुछ झेलही आब ओ बात नहि छै कि एकदम फैल से चलि जेयबहो जहाँ जेहो भीड़े मिलतौ
तू
जस
तऽ मेहमान कहाँ गेल
उ दोकाने पर छथिन
अच्छा अच्छा हँ हँ ठीके छै आरो सुनाबे घुमेै के प्रोग्राम होइे रह तऽ घुमिए लीहे अच्छे रहतौ
हँ गर्मी छु्टी भी क नहि न
गर्मीए तऽ नहि करड़ छै कहाँ जते घूमय ल दे एहन गर्मी घूम लऽ कहाँ जेतै बहुत गर्मी रहै छै कि घर से निकलै के नहि मन करै छै इतना धूप रहै छै एतना अभी तऽ गर्मी घटले ने उममस कले रहै छै हमराखन तऽ पानियो पड़ै छै तैयो उह हाल छै उह हाल छै बाबू गर्मी घटबे ने करै छी आँ सुनाबू
हरो ठीके छौ वह कनि अभरी कनि घुमि टहलि लियौ
कहाँ कहाँ जायके प्रोग्राम छै
ओ खाली सोचलियै वृन्देवन जायल वृन्दावन घुम आरके ओकर बाद छै लेबौ इसकुलो मे तऽ इसकुल क्लास चालुए ने छै हँ
हँ ई बात तऽ छै नहि हम रस्ता मे आउ मिलतौ तीर्थ तऽ होले चलि जते ह
जितना जगह जेबही उतना खर्चे छै
हँ खर्चा तऽ हँ होबे करै छै हँ ट्रेने से नहि ने उतरबहीं तऽ ऑटोके अलगे खर्चा त इ बहुत खर्चा होइ छै त बच्चे समझि क ने जैतै
यात्रा ऐसे ही होइ छै पॉकट मे रहतो पैसा तभीए न यत्रा
त
घर बैठल रहीं तऽ नहि कुछ खर्चा आ बाहर निकलब पैसे पैसे लगै छै
हँ होयबे करै छै हँ तनी दूर हमर बैंको जाइ छियै तऽ सगो रुपा खर्चा हो जाइ छै एनेस ओटो होते होते ओनेसे होइ छै घर से निकलै भरि देरी छै खर्चा तऽ होयबे करै छै
आजकल छोटका गड़िया निकलौ हन ओहो पहिले दस रुपआ ले रहे ओहो बीस रुपआ तीस रुपआ अनाप सनाप जितना बोलतौ उतना देंगे
हूंम्म
नहि तऽ पहिले रहै कि कहीं भी जैतौ दस रुप रुपैआ मे ले जेतौ दस रुपआ मे पहुँचा देतौ अब नहि होइ छै
हँ हँ हमरो आरकेन भारा जे पांच रहे छै दस कर देके एहिसे कयले छै जेयबे करब जरूरे छै जेयबे करै छै आदमी की करतै आदमी मजबूरी छै
ह
पैदल आदमी के जकरा चलि नहि होइ छै की कर जेबे केितना बुलतै आदमी
हूंम्म
कैस
हूंम्म
से
देखि की होइ छै आगे
हँ
सावन भादो भी छै अभी अषाढ़े चलि रहलै हन ने
हँ हँ कनि पैसा हो छै त अच्छा तब घुमयके प्रोग्राम होतै
हम्म
दू चारि दिन लागिये जेतौ घूमेय ले निकलै छै तऽ आदमी
हँ तो ज्यादे दिन के इहो छुट्टी नहि ने लेथिन नै तन काहेकि इहो जायदे छुट्टी लेथिन तऽ दिक्कत छै ने
हँ आ बच्चो बुतरुके इसकुल छै सबकुछ देखै
हँ
छुट्टी छनि तीन चार दिन लागि जेतौ
बड़ी दिन से प्लानिंग कले रहियै गे तऽ गर्मियो छुट्टीमे नहिए गेल रहियै
अच्छा
कन्फर्म सीट मिलतै तबे जयबै नहि तऽ थोड़ी जेबै ओ नहि सीट मिलतै तऽ नहि जेयबै बाकि जब तक सीट फाइनल नहि रहतौ झूठो क वेटिंग उटिंग मे जइमहीं तऽ नहि होतौ
नहि ओ तऽ हँ वैसे जाने ल
हूंम्म तबियत आर खराब हो जेतौ ओहिसे मे
हँ होइए जैतौ एकतो भीड़ भाड़ ओकरसँ सीट बैठे ले भी नहि मिलतौ पैसे ने लगै छै वैस नहि ब कहल जीत बड़ भीड़ चलै छै रे बाप देखल नहि पड़ लगै छै मोबाइल आर देखबे छै
घरो आर कहाँ गेलियै नहिए गेलियै कहीं नहि गेलियै ने ह बोलेते रहे है लेकिन नै नै कि जब भ
हूंम्म
आ उस टाइम गर्मियो बड़ी कैले रहेै
नहि कहीं जायके मोन करै छै ई गरमी से
गर्मिो बहुत करे रहै तऽ नहि घुमय लए जाय सकलियै आइ काल्हि ऐसे होते होते देखे आ ट्रेने वाला रास्तो हमरो समझ मे आबै है नहि तऽ नहि तो समझमे हमरा बस उस से हमे जाय पयबौ थोड़ी तबियते आर खराब हो जाइ छै बस आरमे
हँ ही जाइ छ हम रोड लगि जाइ छ बस जेकरा बस नहि लगै छै ओकरा लिए ठीक छै
हँ जेकरा बस त ओकरा दिक्कतें होई जाई छै हमरा आर तऽ तनियो दूर टेम्पूओ आर पर चढ़ै छियै क लागि जाइ छै तऽ भोर मे हमरा र उलटी उलटी होय लगे छै परेशाने हो पुछहीं ओकरो स
अच्छा वृन्दावन मुख्य छै कृष्ण भगवान ने
हँ तहुँ आर चलते हनि
अच्छा सोचबो प्रोग्राम बना ने पहिले तो देखै छियै बनाये प्रोग्राम देखै छियै अभी देख बौ त त तऽ बोलबौ
हं ठीक छै देखहीं ने कोइ दुआरी पर छै ठीक ने हँ रखै छियौ ठीक ने तनि दुआरी पर देखे छियै
ठीक छै